आब कहलिय जे दरभंगामे तऽ छलहु आब ओतऽ सँ प्रस्थान केलहुँ हैं आ अहाँकेँ गप मोन पड़ि गेल मधुबनी वाल
अच्छा मधुबनी। कोन ओतय बेनीपट्टी हत हँ, हँ बेनीपट्टी। अच्छा, अच्छा, हँ, हँ सुन्दर जगह अछि।
बड़ सुन्दर अछि।
हँ, हँ, हँ, पहुँचब तऽ अहाँ देखबै ओहि जगहके।
हँ, हँ।
तऽ।
कहलियै ओतो का जे जगह छै एक बेर जााकऽ ओतो का आनन्द लेल जाय
हँ, बिल्कूल, हँ हँ बिल्कूल, बिल्कूल निश्चित जाउ जी ओतो ज कऽ अहाँ दर्शन करू ओर। ओकर तऽ ऐतिहासिकऽ महत्व बड्ड अछि।
हँ, सएह सुनबा मे आयल हँ।
अच्छा अच्छा हूँ
वेहा सुनबा मे ऐल हन कालिदास के जी जे छलथि जे बड़का महाकवि जे बनि गेल छलथि मेघदूत एमहर आमहर बहुत चीज समूहके रचना केने छलैथ
हँ हँ हँ हँ हँ करैत महाकवि केँ उपाधि भेटल छनि हुनका महाकवि
हँ महाकवि केँ उपाधि हुनका भेटल छैन
हँ हुनकर शुरुआती ओतहि से छानि सुनै छियै
अच्छा की केना छलै हुनकर
हुनकर ए जे ह ओतऽ पहुँचू पहुँचला केँ बाद हमरा से
हँ
हमर ओतुका हँ हम तऽ गेलहुँ एक बेेर तऽ तऽ मधुवपुर से आबै छलै ओहि यात्रा कऽ दौरान रास्ता मऽ बेनीपट्टी आ अथी आ बीच मे छै जगह नीक जगह भव्य जगह अछि
अखन हम्हु रास्ते मे छी लगभग एक डेढ़ घंटा मे पहुँचब
अच्छा अच्छा हँ
हँ मौन लागि गेल तऽ कहलिए उ चैल ईक्षा भऽ गेल मौन ललाई पहुँच जयबाक चाही ओतऽ दर्शन कऽ लेबाक चाही भगवती केँ सभ शुभ काज मे विलभ नहि करै कऽ चाही
नहि करी नहि करी शुभ काज मे विलम्ब नहि होेबबाक के चाही दरभंगा मऽ पूरा भऽ गेल अहाँ के जगह जगह पर घुमि लेलहुँ
जगह जगह पर घुम लेलहुँ फेर जहिया कखनो विचार हेतै तऽ देखल जेतै लेकिन जतय तऽ घुमै फिरय केँ छलै आयल छलो आ भगवती भगवती लग जाइ सँ पहिले रस्ता मऽ तकनि घूम केँ जाय छै मधुबनीे मे छै अहाँ केँ से कनि पहिने कपिलेश्वर स्थान
हँ महादेव केँ छनि शिव केँ बड़ा नीक हँ शिव केँ मंन्दिर छै नीक मंदिर छै नीक मतलब पूरा विख्यात छै ओहो जगह हूँ
हम बहुत पहिने एक बेर गेल छलौ दू हजार दस के समय मे जखैन हम दसवी केँ परीक्षा जखन हमर उत्तीर्ण भेल छलै परीक्षा दैय कऽ लेल गेल छलहुँ वएह समय मे तऽ कहलियै तुरते उम्हरो केनि घुमि फिर ली बहुत दीन भऽ गेल महादेव केँ दर्शन केना और जा कऽ महादेव के दर्शन कऽ
नहि नहि बहु बहुत विख्यात जगह अछि बुझलियै ओहो बहुत विख्यात जगह अछि एक कऽ कपिलेश्वर स्थान हुँ आय आई तऽ एहि सब जगह पर भ्रमण कऽ लिअ बुझलियै काल्हि जे ए कोलका जे यात्रा अहाँकेँ रहत
हँ
ताहि मे हम अहाँकेँ बतायब जगह सबकेँ एतुका जे मुख्य मुख्य जगह अछि जे लोक सब अबै छथि और विशेष रहै छैन हं धार्मिक जगह सब से हो सुन्दर सुन्दर जगह सब अछि नदी जेना एकटा ऐ नेपाल के अथी में भारत नेपाल सीमा में उस शक्तिपीठ छी हं से और एकटा सहरसा दिस सेहो ओ भगवती के नाम छी ऐं महिषी हं महिषी हँ महिषी बन गाँव महिषी हाँ हाँ तारा उग्रतारा छैथ बहुत हाँ हाँ भव्य जगह अइछ ओहो बुझलियै तऽ निश्चित रूप से सब में घुम छी तऽ घुमै के कऽ अथी में छी तऽ निश्चित रूप सँ घुमि लेब
हड झार न घुमय के यात्रा के लेल जे धर्म स्थल के यात्रा के आनंद लेल जय त वएह समय चार केने छी समय व्यतीत करी कनी कनी
हाँ त ज्वालामुखी भगवती सेहो छैथ में ओहो हनको बारे में सुनै छियनि बहुत
तऽ निश्चित रूप सँ एहि घुम घुमि लेबे करब
ज्वलामुखी ज्वलामुखी कत छथीन
कसगर जगह छै ओय मे ज्वालामुखी भगवती छथि ओ बहुत भव्य मतलब हुनकर जगह अछि मतलब जगहके भव्यता बहुत जबरदस्त अछि
देखिए देखि सुन्दर व्यवस्था भत्ता हेतई
हँ तऽ ओ नजदीके ओहो नजदीके हयैत अहाँ चूँकि आइ अहाँ उच्चैठ भगवती जा रहल छी ओतय हन आओ दर्शनक के
एयला के बाद हमरा स जे वार्तालाप हेते ने त हम अहाँके जगह सब बतायब ओभर लोकेशन सब बताब केना केना की कि बझलियै तऽ अगिला दिनाके जे कोनो बनाबी यात्राके तऽ निश्चित रूपसँ समय जाक एकबेर दर्शन कऽ
बनारस तऽ अहाँ सँ जे जखन गप्प शप हएैत उएह चीके हिसाब सँ जे हम अपन
हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल निश्चित निश्चित ठीक छै ठीक छै तऽ
भोजन भात भ गेलए